हेलो हेलो हां सखी की हाल चाल छै?
सब नीक छै सखी, अपन के कहूँ क हाल चाल छै?
सब बढ़िआँ छै। ह तऽ हमनी सब गाँवके विकासके बारेमे बात करल कहलियन तऽ हम आगेमे हमनी सब ओकरे बारेमे बात करै छियै। से तखन सखी गामके विकास केना हेत? ते सरकार योजना तऽ बड़ा बनबैत अछि।
हां पहिला बात त सखी सड़क बिजली पानी ई तीन चीज बुनियादी अछि। जखन तक ई नहि हेतैक। कि ओ विकास नहि हेतक सड़क हेतक तऽ डॉक्टर, मास्टर गाम आयत। बिजली हेतक तऽ उद्योग लागत।
हां प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना। शोभाग्य योजना जल जीवन मिशन सब योजना अछि। मुद्दा जमीन पर उतरैत नही अछी। भ्रष्टाचारक हॅं जाइत अछि।
हाँ सखी, एहि लेल पंचायत के मजबूत करय पड़त। मुखिया सरपञच के जवाब देही तै करतय पड़त ग्राम सभा मे हर फैसला- सला पर चर्चा हो सोशल आउट ऑडिट- हो जे काम भेलए जे अ जनता देखय।
दोसरा शिक्षा आ स्वास्थ्य स्कूल मे शिक्षक के बहाली हो ट्रेनिंग हो बच्चा के के कम्प्यूटर इंग्लिश सिखाउ, बी एस सी मे डॉक्टर नर्स दवाइ, चौबीस घण्टा उपलब्ध हो। टेली मेडिसिन शुरू करू।
तेसर रोजगार गाम मे जे अ चीज उत्पाद होयत अछि, मखाना आम लीची मधुबनी पेंटिंग, ओकर प्रोफेसिंग यूनिट गाम मे लगाउ। किसान के एफ पी ओ बनाउ सीधा बाजार‌सँ जोड़ू।
हँ वन डिस्ट्रिकट वन प्रोडक्ट योजना के सही से लागू करू, हमर सहरसा के मखाना भागलपुर के सिल्क मधुबनी के पेंटिंग, एकरा ब्राण्ड बनाउ एक्सपोर्ट करू।
जा चारिम खेती के आधुनीकरण। ड्रीप सिचाई जैविक खेती। सोलर पंप सब सबब्सिडी दियौ किसान के मो बाइल प्रभाव मौसम के जानकारी दियौ। कृषि ज्ञान-विज्ञान, केन्द्र केँ सक्रिय करू।
पाँचम महिला के सशक्तिकरण। जीविका समूह महिला समाख्याके मजबूत करी। सिलाई ब्यूटी पार्लर अचार पापड़, मशरूम उत्पादन के ट्रेनिंग दियौ बैंक से लोन दीयौ।
आंटा, छठिम यूवा के स्किल डेवलपमेट आई टी आई कौशल विकास केन्द्र, गाम-गाम खोलू। पलम्बर इल्ट्रोनीशियन, मोबाइल रिपेयरिंग कम्प्यूटर सिखाउ डिग्री सँ बेसी स्किलके माँग छैक।
सातम डिजली डिजिटल कनेक्टिविटी, हर पञ्चायतमे ऑप्टिकल फाइबर, ई वाइ फाइ सी एस सी सेन्टर से सक्रिय करू। किसान छात्र महिला सबके डिजिटल साक्षर बनाउ।
हॅं सखी आठम पार्यावरण गाँवमे पोखरी इनका अरके जीर्णोधर। करूं, गाछ लगाऊं, जल संरक्षण करूं प्लास्टिक मुफ्त गाम बनाउ गोबर गैस प्लान्ट लगाउं, खादो भेटत गैसो
नबम संस्कृतिके संरक्षण। मैथिली भाषा, लोकगीत समा चकेवा मधुबनी पेंटिंग के बढ़ावा दियौ। टूरिरिजम के विकास करु, लोकके अपन गाम पर गर्व हो।
त हँ सबसे जरूरी जनता के जागरूकता अपन अधिकार लेल लड्डू वोट सोची समझी के दिऔ। काम नाही के अगली बा अगी अगिला बेेर आब हराउ। आर टी आइ सं सवाल पुछू।
हँ सखी। सरकार के संग-संग हमरो सबके बदलाइ परत। गाँवके गली, सड़कके सफाई खुद करू। भेदभाव जाति-पाति खतम करू बेटी बेटामे। फर्क नहीं करू।
हं त प्रवासी बिहारी के सेहो रोल छैेक। जे बाहर कमा रहल छती। से गाममे स्कुल, लाइब्रेरी, अस्पताल लेल दान देथू। अपना अनुभव गाममे युवा संग शेयर करथू।
हम सपना दी। खैत छी हमर गांवमे चौबीस घंटा बिजली पक्की सड़क, साफ पानी, बढ़ियां स्कूल अस्पताल, हर हाथमे काम किसान, किसान महिला सुरक्षित बच्चा शिक्षित।
हं अं। सखी त ई सपना जरूर पूरा हेतैक सखी। सबका, स सबका साथ, सबका विकास सबका विश्बास, जखन गाम बढत तखने देश बढत। गाम भारतके आत्मा छैक, ओकरा अं जगाइबक परत।
चलू सखी आइए स शुरू करत छी। पहिने अपने टोलाके नाली साफ करब। फेर मुखियाजी से योजनाके हिसाब माँंगब। एक एक कदमसे मंजिल भेटात।
हँ सखी, बिलकुल। कोशिश करयवाला के, हार नहि होइत। गाम के विकास, हमरे सबके हाथ मे छै।
हा सखी! हम्मनियो के तो अड़ोसी पड़ोसी मे। सुबह -शाम झाड़ू लगे छै, कूड़ा करकट सब उठा के फेकै छै कर्मचारी लोक। लेकिन लोगन सब इतने बेवकूफ, इतने अ जाहिल -गवार होवै छै। कि इ सरकार जगहे -जगहे कूड़ेदान लगाबै छै। अ कचरा ब फेके के अ बाल्टी देबै छै, लेकिन फिर भी लोग, जन्ने तने, कचरा फैला देवे छै। एकरा से अच्छा तो ओ अन पशु -पंछी छै, कि जहाँ रहै छै तहाँ सफाइ करै छै। लेकिन आज कल के लोगन तो, खाली फैशन मे रहे छै। साफ- सफाइ के से त, कोनो वास्ता ना छै। हुं सा
हँ सखी सब, पढ़ल -लिखल गवार बने छै ने।
ह हमरे मोहल्ला मे, दूओ, तीनो, टाइम ओ झाड़ू लगए छै, लेकिन हमर घरे के पासे मे सब लोग एकदम, कूड़ा ला के कचाहीन करे। देैवे छै, सब कूरेदानी देबे छै सरकार! आर केयो ओकरा मे कूड़ा रखै छै जब जब गाड़ी आबै छै, तऽ गाड़ी मे डाल देबे छै कूरा। लेकिन ना, हमनीयो सड़क पे निकले छियै, तऽ देखे छियै। कि सभ लोगन, प्लास्टिक बाहरे फेेक देबे छै। तऽ। अ कोल्ड्रिंक पी के ओकर बोतल, जन्ने- तन्ने फेक देबे छै। तऽ इ सब से पशु के कितना दिक्कत होवे छै, गाय लोग सब प्लास्ट कि खा लेवे छै, तऽ उनका के गला मे जे फस जाइ छै। अइ सब से, कितना पशु के ऊ मृत्यु हो जाइ छै। तऽ हमनी लोगन के तो जागरूक बने के चल पड़े ने सखी! हमसब खाली सरकार से उम्मीद करै
सही बात छै सखी।
की सब लोगन खाली सरकारे सब चीज पे ध्यान देेवे छै, तऽ कैसे काम चलै छै। आम जनता के भी तऽ जागरूक होबे
हूँ ठीके कहै छ सखी।
ई सब से का होवे छै। ए आइ जे हमही के आस -पास के पर्यावरण दूषित होबै छै, तऽ वायु दूषित होवै छै। मिट्टी दूषित होबै छै, तऽ ई सभसँ का होबै। सब तो खराबिये करै छै।
हूँ सखी!
ठीक है स
हँ सखी तऽ एगो हँ।
तब हम थोड़ा देर के बाद करब छे।
ठीक। छै सखी हँ हँ ठीक छै सखी ठीक छै।